हलो।
हँ की सब खाइ छी।
रोटी भुजिया।
रोटी -भुजिया आइ खाइ ले सबेर भोरे बनि गैल।
सब दिन सवेर गरे बनि जाइ छै।
हैय।
ह
हुं मौसी आर खा लेलक।
हँ।
नहि खेलक। मौसी आर कखन खेइत।
एगारह बजे।
हँ अभी कपड़ा सीयय हे?
आहाँ की करे छीय?
हमे खाय ल बना के ऊपर एलो हन तब आहाँ फोन केलाउ।
कथी बनेलिय?
दाइल- रोटी।
दाइल एते लोक के दैयले खियबै।
कहां एते लोक के सब।
मौसी आर नै होउ।
मौसी छै, जीजाजी छै, हमे छै, दीदी छै। बौआ- बुच्ची छोटकी मौसी भोज खेतै।
आइ भोज ने आयल अहाँ आरके?
मौसी के केनी लफड़ा भऽगेले हन ने।
की भेलै, कतऽ।
अनही।
की भेलै।
की जाने हम नहि जाने हम सब तऽ लग मम्मी ह बोले
झगरा भऽ गेलै दियाद म।
हूँ साइद। हूं।
सब ओतै छै।
अभिन आर आ अन्नू आर ओन्हि यऽ।
हूं। गाम ऐब तऽ ऐब पापा लग। ओकरा दुनू के खै देलकई।
हूं।
अहॉं के भुख नैय याऽ?
हमर बुच्ची खायवला होइतै तऽ जैइतै। हुम्म, अखैन नैय भेलैन खायवला तऽ केना कऽ जैतैन?
खइयो ल जैतऽ, आहाँ ले बैन्ह क लेनहो ऐऽत।
हँ, मैऽ लैऽ सब ने बैन्ह क लऽ जाइ छै।
हूँम्म।
केलक अहाँ के
आहूँ छोट गो रैहिये तऽ मम्मी ल बैन्ह क लऽ क आबे रहिये ने? नैय, झेठगर रहै।
हमे मम्मी संगे जाइ छियै भोज खाय लैऽ।
हं, हमरो बेटी हेतै तऽ हमरा संगे जेत तै भोज़ खाइ लैऽ। तनी भैया फोन यार करैया?
हमरा कथी लैऽ करत?
नैय करैया?
उहूंऽ।
उह्ऽ।
बियाह भऽ जाइ छै तऽ ओनैहिते कोइ नै फोन करै छै।
हूँम्म।
सब तबऽ कनियां स बतियेतै।
हूंम्म, हमरा नै करैया ओना आब, हमीं हमीं एने से करम तऽ करत, नै तऽ ओने स ओ नै करत।
ऊंह, किया नै सिखा देलियै हेन? नै बतियैले बहिन आर स
आ आम कथी लैऽ सिखेबै, पुछबै
ह-हम जानै छियै ने गाँवके मौगी आर सिखा दै छै।
हुम्म।
देखै छियै दिलकुछ भैया बियाह भेलै जहिया स नै करै छै फोन? नै तऽ ओहो पहिले करै छलै ने?
हॉंऽ।
ओनाहिते आहूँ के बियाह भेल तऽ, आहूँ के दुल्हा नै करैया
हम करै छियै ने?
ऊंह अहॉं त पाइ कमाई दुवारे करै छी।
नैय। आबसऽ आब सीम चालू होलै ने, आब तऽ कतौ बात भऽ जैइतै। नै आब सिम चालू भऽ गेलै ने, आब कतौ बात भऽ सकै छै। आब नैय ना छै जे निचा में टावर नै रहतै। निचा मे टावर नैय ने रैछै, ऊपर चरहऽ पड़ै छलै ने।
अखनो तऽ ऊपरे चहिर कऽ बात करै छियै।
इ तऽ-इ तऽ-इ बात करैला ने, और बात निचो में भऽ सकै छै।
हूम्म।
हूम्म।
खेलियै ह नैय?
खा लिअ नै -नै खेलनि बुच्ची सुइत रहलनि दूध पिया औरक मम्मी सुइत रहलनि किकिया क
कथी ले किकियाबै छियै
हैये हमरा देखत ने तऽ बहुते काना लागत हमरा लैगि आबै लए मारि करत
उ
ते द्वारेलए देखऽ तऽ खुब कानत
खैदेलियैन बेेटीके ह सिखा देलियैहन हमरा देखबिहि ने तऽ कान लागिहे
हू त काम नै करअ पड़तै त हमरा काम नै करअ पड़तै हूं
मोबाइल देखि देख कऽ सीखै छियै तऽ
ह्म
मोबाइल मे देखैनै छी केना कहैत रैछै
हू ह
अपना बेटी के कहत तू कानिहि ने तऽ हमरा काम नै करऽ पड़तौ
हू
ओकर बेटी कानबे नै करै छै
हू हेयै पहिले एना नै करे रहे पहिले बड़चिकन खेलैत रहत रहे
ए
जो जो नमहर भेल जाइछे तो तो आर लागइ छै केना दिन करैह
मोन लागैया
ब
मोननै लागैया
तब चलि जाइ छै तऽ अकेले रहै
कतऽ जाइ छै सब
हमम्मी कोननो घूमय ला चलि गेल दीदियो स्कुल चलि जाय छै त अकेले
आहुंके त धरा देलक हन काम आब
हूं
आहुं करैत रहू आब अपन काम
आ बेटी जे पेपीया लागै छै से की करबै
इहए तऽ काम छी सबसा बड़का काम तऽ उएह छी अहाँके
तेँ ने सभसँ पहिले ओकरा नहा कऽ जैंत कऽ दूध पिया कऽ तब सुतबै छियै तब हम नहाय लए गेलौं
हुं अहाँके परीक्षा ने चलै य न यै
अखन कहाँ परीक्षा भऽ गेलै
बी ऐ वाला के परीक्षा चलै छै
तऽ दोसर सिटी वालाके दोसर सिटी वलाक के चलेत हेतै हमर आब एडमिशन रजीस्टेसन या रहतै, रिजलट य निकल गेले
ह हमरो भाभी आरके चलै छै
ह कोन भाभी
बिलदुत भैया कनिया के
अ बीए पाठ थ्री मे छै कि फोर मे
पाटटू
ओ एखन टूएमे छैय
त उहे बला केलेल छै जनै छीएन।
ह्म दिएवला के सब दिन होइते रहे छै परि
हू।
ह आई हावा देखै छिये बिहाइर रहै।
हँ तऽ उधियाये जेबे।
ह्म केना उधिया जेबे नै उधिये
देहमे कुछो नहि अंह तऽ उधिआ नै जेबु।
हँ-अ एते हलुक नहि सोचलिहक।
उम।
ह से।
बिआर जे होइत घरवाला कहत हमर कनियाँ के फेक देलकै।
ह्म-ह्म नै न कहल
कहत नै अहाँके भाय आर कहत कहत हमरा बहिन के फेेक देलकै।
उम नै कहत।
एब जगराकरैले।
सब से तऽ सब फोन करै छै। तसर ओकरा खाली भगिनीके देखय लए फोन केलक।
ह्म ओनाइहिते होइ छै। इनाइ मे देखै छियै। भाभी सब बतियाला कोइ फोन करै छै। तब खाली एकरा बेटे के देख ला फोन करै छै। चलि जाइ छै कतहु तऽ एना मे फोनो नहि करै छै कोइ
हूँ।
चइल गेल रहे बियाह मे एलै तीन चारि दिनमे फोनो नहि करै छलै कोइ।
तऽ मोबाइल लऽक ने गेल
नहि छोड़ कऽ जाइ छै फेर मा उ मा फोन ऐल करै छै।
ह
मोबइल लक निकलै छै।
ह
मौसी ऐल रैह की भेलैया बेसी झगड़ा भगेलै।
नहि ओ बेसी अनेवला छै आ भइड़ दिन मौसी सहल छैल।
कथे लै।
पीन्ड कतै लऽ।
पिनाइये कुटै छै।
आ दू दिन लऽक कुटैले सेहे।
हू
काल्हि आइ
एतऽ खतम हो जेतेन।
हु आय खतम भऽ जेते।
कथी?
सुनीलके फोन केलियै यऽ?
सुनील के कहाँ केलियै हम
नै केलयै।
ह
हमरा कयलके रहए दिनमे बुझलियै
हँ।
तऽ कहलकै बतियै छे तऽ पाँच-पाँच मिनट भेल तऽ कहै छै कि रखू आब हम कलियै आ पाँचे मिनट तऽ रुइकतियै आर तब ने
हूँ अभीना ब किलु के रहे त ओकारा स बतएलियै बारह मिनट भेलै कैट गेलै।
हू। अभिनव के हँ ताक ने हमहूँ अभिनव के केलियै तऽ बतिये अभिनव अखन बुझ गेल बड खराब छै बापे बाप भूकाक मारि देत
कथि लऽ।
अइये सबके कने तऽ डिबार के लोक डंटा लक खूब पिटत
कथी ले।
आनाईते अहिछै अदार्श के भेल जीआजी मारलक ओहि मे ओकरा लइफ मे
दुनू जहिया सगे रहै छै तैहा मार खेबे करै छै।
ह्म आ मारलकै से आइ कानलिया नहि खूब ठिठीयाइ छलै दुनू
एऽ।
हू जीजाजी पका पले तऽ खूब जोरजोर स ठीठीयाई।
के
हममक आदर्श हम कहलियै जाय दियो न तब मम्मी निकालत ने अखन नहि कुछो कहैया।
ह्म।
आ लिडो छकरी खेलै छल त जियाजी साथे हम खेललहुं आ जियाजी साथे हम खेलैउ त हम जीत गेलहु पहिला नम्बर पर दीदी दूसरा नम्बर पर आ उ हारी गेलै वेहलम कहल नेैयो जियाजी आह पहिला नम्बर पर आब एते हमराप बजय एते बजय से आदर्श।
हूँ।
ह्म केहन त रहै ओ अगर‌ मर्द ओ दे। हम कहै छियै जे अहाँ हारलियै तऽ अहाँके हम की कहब हम कुछो कहलहु हन हम ईहा ने कहलहु पहिला नम दऽ देलिए।
वैह बिच चौराहा पे झगड़ा करे बला।
आ एकादीन सुनि अय गाममे कहैरेहे।
हँ सुनील के हँ खेबिल खेबिल तू हमरा मिल। आब के लेब की और मारय जे। जेत्तेक बाजय ओत्ते सुनील मारै ओकरा।
हूँ।
किकियाइ घरमे कोइ नै छलियै हमे आर घरमे घरमे असगरे दुनू माइर पीट करै छलै। हम्मे आर सब बाहर छलियै, सीयै छलियै काली।
ह्म्म। पप्पा कैऽ बजे रइ, बारह एक बजे राइत क अबै अइ?
नैय, दस साढ़े दस बजे आइ
ह्म्म।
चच्चो के आइ हमर चच्चा के मुन खराब भऽ गेल छै।
कि भेलै? बर्षा होबो करैया?
बोखार आर लैइग गेलैहन, हं बर्षा आय तऽ छुटल छै साँझ सँऽ।
उँऽ? एने नैय होइ छै, आइ दू तीन दिन लऽ कऽ।
हूँ हम जहिया गाँव जेबै ने
खाली बुनबुना कऽ ऐत, फेन छुटि जैत, बुनबुना कऽ ऐत, फेन छुटि जैत।
हं अतौ जोड़ स त नैय भेलैहन, आइ काइल ओहैऽ दू दिन स खूब जे धेलकै, दू तीन दिन तक वैह धेने छै, आइ नैय भेलैहन।
आइ तऽ हमरा घरके जानै छि, लैने कटि गेलै रे तीन बजे स छॅऽ बजे तक।
गरम में तऽ औनाइत हेबै?
नैय गरम नै लागै छै, ठंडा लागै छै अखन एतऽ।
उँ।
नै लैन सबके ले